हेलो जय मात दी।
जय माता दी की हाल चाल हय।
ठीके छैय अपन कहियौ नीक अछि अपन कहियौ।
अपनो ठीके छैय।
हँ तहन की सब कऽ रहल छी?
नहि हम तऽ ड्यूटी मे छियै फिलहाल काम कर रहल छियै अपन की भए रहल य।
अपन एऐना हमहुँ बैसल छी सोचलहु जे खाली मे छथिन कओ तऽ गप कऽ लै छी।
ड्यूटी मे रहैत छैय त हेड फोन लगाकऽ ग कऽगप क सकैत छियैाहि दुआरे मैसेज केने छलियै जे कोइ फ्री हेता तऽ गप भऽ जेतै।
अच्छा चलू ठीके छैय तहन। हूं हमर घर अछि मधुबनी जिला मे।
मधुबनी जिला कोन गाँव?
बेनीपट्टी के अन्दर जे दस किलोमीटर अन्दर जे गाँव छै
अच्छा अच्छा अच्छा
हँ हँ
ठीके छै हमरो घर हमरो घर धागजरी भेल
धगजरी
हँ
अच्छा अच्छा इ हमरा नानी गाम हइ छै
अच्छा अच्छा रवी के जानै छियै अहाँ
हँ रवी हमर मामा के बेटा अइछ
रवि हमर दोस्त हे वएह हमरा बतेने छले ई जेसे कार्य एप
हँ हँ सुबह सुबहमे फोन केने मैसेज केने छलखिन रवी भाायजी जे केओ खाली मे छी तऽ गप करू मुदा हम नै छलहुँ ओहि टाइम मे खाली मे बौआ सब छोट छोट अछि ने तऽ खाली नै
हॅं हँ हमरो रवि बतेलक रवि के नवल जी शायद बतेलकै
ओ हमर भाईजी छथिन
हँ हँ हम गेल छी घर पर तो नवल जी के घर पर
हँ त ओ हमर भाईजी छथिन
हँ
कहिआा जुड़लहुँ अहाँ
हमरा त जही आइे से टास्क भेटबे कयलक जे ह से दू दिन पहिले जुड़ल रही लेकिन जे है से अप्रूव नै भेल छलै हा बैकग्राउंड मे बौआ सबके अवाज अबैय बुझैय
अच्छा हँ
नश्ता पानी सब बैन गेलै
हँ भऽ गेलै नश्ता पानी तऽ भेलै जलखै जलपान सभ तऽ भऽ गेल आब भोजन के समय अछि भ गेल
जे गाँव घर येह सब तऽ रहै छैभोरे भौरे उठु नश्ता पानी बनाउ
हँ हँ तहन एखन अह हमर सासुर अछि लठवा
लठबा कऽ तऽ भेलै
ए खाना दूबी के आसपास मे छै लठवा मझौरा खाना मधुबनिए जिलामे छै बासोपट्टीके ओय साइड छै नेपाल के एरियामे नेपाल साइड मे छै
नेपालमे नै ने पड़ैत छै ई
नै नै नेपालमे नै छै छै इण्डियएमे हूँ त अहाँ कोन काज करै छी।
हम जे छै अकाउंटेंट वाला काम करै छीए गोहाटी मे
आ गुवाहाटी में
हँ
तऽ हमहूँ तऽ गोहाटीएमे छी एखन।
गुवाहाटी में कतैऽ
हू एहि साइडमे रहैत छीय सिद्धि विनायक मन्दिरके पासमे। अनिए असाममे वशिष्ठ वशिष्ठो जानै छियै हँ हँ
छि अहा वेलतरा चेहरा लेके अन्दर जाइ छै।
हँ हँ वेलतरा चेहरा लऽ बड़ ओहि जगह पर हम रहै छीय।
तऽ ऊमर बास ए सिद्धि विनायक मन्दिर सेहोय छैय।
हँ हँ सिद्धि विनायक मंदिर छैय नेपाली बस जै छे एनि
वशिष्ठ दु तीन बेड़ गेल छिय लेकिन सिद्धी विनायक मंदिर नहि गेल छिय। एतऽ जे है सेी कहै छै बिहार वाड़ी मऽ हमर मौसी सब रहै छैय ने
अच्छा।
हम रहै छीियै अपने जैस खाली अकेले चंसारी मऽ रहैत छिय एम्स मे।
आ चलू ठीके छैय तहन। हू
ओमहर जैसे पूरा नेपाल ही बस्तती छैय नहि।
हँ हँ जेनेय हम रहे छी तेनेय नेपाली बस्तती छैय। बाबु
रेसिडेंशियल एरिया केहन छैय मतलब बड़का बड़का बिल्डिंग सब छैय कि एहनाइते छैय।
छैय छैय अभी पहिले हँ ऐनय तऽ पक्का माटी नहि छलैय ने कि की कहै छैय। आब भेले या तऽ आब सब बना रहल छैय बिल्डिंग सब बना रहल छैय।
पहाड़ी इलाका पहाड़ी इलाका छैय या नॉर्मल छैय।
नॉमल छैय।
नहि वेलतला ओमहर वशिष्ठो मन्दिर के तरफ जाइ छै नऽ तऽ ऊम्हर देखे छियै अखनो तक जंगले झाड़ सब जकाँ छैय।
जंगल झाड़ पहाड़ सब छैय। मुदा छैय हट कऽ छैय जेहि जगह पर हम एखन फिलहालमे रहि रहल छी। तैई जगह पर नहिै छैय।
मतलब ब जे बेलतला तीन आली जे छैय उम्हर से जे गेले। वशिष्ठो वाला रास्ता ओहिस कते अन्दर जाँक जे सिद्धि विनायक मन्दिर छैय।
ओहिसँ कतेक अन्दर जाय कऽ नहि छैय चार अली जे एबै ने तऽ चारे अली के एकटा गली शंकर होटल नाम छैय ओहिसँ ओहि कऽ बगल साइड सऽ से एकटा गली छैय ओहि गली से देखा रहल छैय रोडे पर से देखायई छैय सिद्धि विनायक मंन्दिर
आते दिन सऽ लेकिन नामो नहि सुनले छलये तैय नहि गेलिये कहैयो। रवि सेहो कहै छलै जे कि हम गुहाटी आयब घुमले। हमरा आर के कहैत ने जे हमर फुआ के लड़की सब रहै छैय।
हू
आबऽ वाला छलै उहो एकटा लड़का आल छलै ने बीच मे जे हम मौसीक कऽ घर पर छलै एंगेजमेंट तऽ हमर पापा आल छलै पप्पा साथे एकटा दोस्त सेहो आ छलै तऽ रवि सेहो अबऽ बला रहिय
लेकिन ओ नहि एलेय कलके बाद मऽ अबिय हम
हू
अहाँ कऽ एहिमे टास्क कटा भऽ गेल अहाँके कऽ कए दिन से बात कऽ लेलियै
हमर टास्क पच्चीससँ तीस मे चलि रहल अछि
पच्चीस सऽ तीस मे चलि गेलियै कते दिनसँ छिये से
कहाँ बेसी दिनसँ छियै इएह दू चारि दिनसँ छलियै या स्टार्टिंग केलियै यए
हमर तऽ ई दोसरे कॉलै ऐय पहिल कॉल रबी सऽ केने रहियै दोसर कॉल
ओ हमे केलियै दिनमे केलियै एहि हफ्तामे
नवल जिे कऽ शायद पहिल पेनेंटो भेट गेलय
भाइयेजी हमरा करबेलखिन हे
हँ नवलेजी तऽ रबियो के करै रबी के थुरू फेर हमरा कर
चलू ठीके छै तहन एखन एखन हँ अहाँ कतऽ रहै छियै
हम रहे छिये नारर्थ गोवाहाटी मे चसारी छै जतय एम्स बनल छै ने ततऽ
हू हम तऽ नहि देखने छियै
नबका वला ब्रिज जे बनले है ने ई कथी नाम छै नका वला ब्रिज के कथि दिन कुमार भास बर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में जे नया वाला ब्रिज बनले ये
अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा ब्रह्मपुत्रा दिसन रहै छियै
नारर्थ गेवाहाटी मेय गेल दल गुवाहाटी सुनने छिय नय नहि नहि उ तऽ सिटी गणेश गी सिटी मे भऽ गेल उमर भऽ गेल नारर्थ गुवाहाटी दल गोविन्दो जे छै ने ब्रह्मपुत्र नदी के अ पार
अच्छा अच्छा
गाँव सँ जे अबैत हे ट्रेन से तऽ रंगगिया तंगगिया जे क्रॉस करैत हेबै
हँ हँ
रंगिया अ्सर क्रॉसेलला के बाद चसड़ी अबै छै मतलब ब्रहमुत्र नदी पर जब ट्रेन जाइत हेतय ओ सब पहिले जे ब्रहपुत्र नदी सब पहिले रहय छै
अच्छा तहन सुनैयौ किछु किछु जे एखन ाबू ई हमर अपन काज छै हमर हमर अपन बिजनेस आछि
कथी दोकान तोकान या किछु और
हँ नहि नहि ई अथी सबके काज करै छथिन देखी
कथि के
पानीपूरी गोलगप्पा पापरी चाट आलू चाट सब नहि हो ओय कऽ काज ए एनी लगबे छथिन हमर वीडियो मॉल जे अछि बालूघाट दिसा
जूबो मॉल जे कत एगो लोकड़ा मे भऽ गेलै एक जे पटन बा
नहि नहि लखड़ा इधर छै बालू घाट दिसन छै जीडी मे रिलायंस मार्केट जे अछि
हँ हँ हँ
हँ हँ ओहि के मतलब आगे छै त कहली तऽ ओहि लगैबे छथिन
लगबे छथिन कि पहिले क
नहि सबदिनसँ ओते लगैबे छथिन जहिया सँ स्टारटिंग केलखिन न साल विवाह के बादसँ स्टार्टिंग केलखिन हन काज तहिया सँ ओहि जगह पर लगबे छथिन
ठीके छै घर तर जाइ छैिय कि नहि
हँ जाइ छी घर पर घर पर नहि जेबै तऽ
अपन माटी लोक खरीद लै छै तऽ कनि कममे जाइ छै अपन अपन मटिय ऐय कि किराय पर छै
किराय पर छी किराय पर छी अपन नहि अछि
कते किराया लेय यऽ पक्का वला मकान छै कि चचरी वाला
नहि पका वालला अछि पैंतीस सो छै किराया पैंतीस सए लाइट बिल अलग
एगो एगो रूम की दूगे
किचेन अछि आओर बेडरूम अछि
आ लेटिंग बायरूम कॉमन छै कि सब किराय आरके लेल
हऽ कमन छै ओ मुदा एहिमे भाड़ा छै मतलब भड़ रूम भाड़ा छै लागल तीने टा के एक त रूमे छै तीनटा ज्यदा नहि छै तऽ ज्यदा नहि तीनटा मे दू गो लेट्रिन बाथरूम छै
मकान मालिक सेहो वढ़मे रहल छै ओतय
नहि मकान मालिक के अलग रुमो छै ओकर सब अलग छै हँ हँ हँ हँ साथे मे हँ हँ कम्पाउंड के छै साथ सगीमे रहि छथिन
किराया कऽ लेल मतलब तीनेटा रूम बने छै
हँ हँ किराया के लिए तीनेटा रुमे बनेना छै जगे
रहै छै धिया पुता वाला सब के कम उ रहल तऽ ठीक रहल जादा रूममे कनि द मने नहि भऽ गेल
हँ हँ
जदा रुममे कनी भऽ जाइ छै ने कोनो कोनो किरायादार रहल खिसियाहात तु तु मेए मेए भऽ गेल आपस मे
हँ नहि अथि मालिको छथिन बिहारिये सीतामढ़ी दिसन के छथिन
ओ मालिक कोन कास्ट छै
ओ छथिन ब्राह्मणमे किछु छथिन सायद शर्माजी कहलाइ छथिन
फ होइ छै ब्राह्मण द तीन तरह केगो कंटा टाइप के एक
हँ ह शर्मा जी कहलाबै छथिन जनेउ धारण सेहो करै छथिन
ब्राह्मणमे
हँ हँ ठाक
ठाकुरो होई छै शर्मो होइ छै झा होइ छै मिश्रा होइ छै
हूँ